ह हेलो
हेलो
आँय
हेलो
हेलो
हेलो हेलो
हेलो बात करयो नऽ देखियो लऽ ओय लेल हेलो। हँ आहाँ कहाँ से छियै
हम बिहार मधुबनी
हेलो हँ अहाँ कहाँ से छियै
हम बिहार मधुबनी
बिहार मधुबनी
अहाँ कतयसँ छियै
हमहुँ वएह मधुबनीसँ
मधुबनी केत्त कोन गाँव
बेनीबट्टी ओ
मतलब बेनीपट्टी
बेनीपट्टी मे कोन गाँव
गाँव हमर उच्चैठ दिस पड़ै छै
ओ
आओर अहाँ कहियौ
आओर बढ़ियाँ अपन
अपनो बढ़ियाँ
आओर सब की करै छियै अहाँ
आओर अहाँ की कऽ रहल छी
हमहुँ घर के बाहर दलान पर घुमि रहल छी
अच्छा आओर बतबियौ
की बतबियै
की की पढ़ै छी की करै छी
हम क्लास टेंथ पढ़ै छी एखन इलेवन ट्वेल्थ के परीक्षा हय अगला साल
अच्छा हम टेंथ केबे केलियैये
हँ हँ तऽ आहाँ सब गाँवेमे रहै छियै
हँ हमसभ नहि नहि गाँवेमे रहै छियै
ओ
हूंम्म
अहाँ केतेक पढ़ल छियै
हमर ग्रेजुएशन कम्प्लीट भऽ गेल ये
ओ कथीसँ केने छी साइंस
नै नै आर्ट्स
तऽ आगाँ के की सोचने छियै
आर एखन हम कम्पीटिशन के तैयारी कऽ रहल छी
कथीके यू पी एस सी या बी पी एस सी
नहि यू पी एस सी नहि बी पी एस सी बिहार दरोगा
बिहार दरोगा के
हँ
हमहूँ वैहै सबमे से दरोगा तऽ नै अगर आर्मी वार्मी के सोचने छी आगाँ
अच्छा हँ बढ़िआँ छी
हूं
आ नहि हम बि हाथ दरोगाके देबै आब एग्जाम
चलू निकलि जबाक चाही फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम रहत ई सेककेणडटर
नहि नहि फस्टे
तऽ दौरोगा वाला ऐसा बारहवीए लेवल पर छै ने ट्वेलथ
नहि नहि ग्रजुएशन लेबल प छै
ओं
हँ ग्रेजुएशन लेबल पर छै
चलू तहन तैयारी चलि रहल छै उपर
हँ चलि रहल छै
तऽ एकेडमी तटेडमी ज्वाइनिंग केने छी को के हते
नहि नहि घरेसँ छै एकेडमी नहि ज्वाइन केने छै
चलू तोहर तऽ बढ़िया य
यं
और कहियौ
आओर बढ़िया अपन कहियौ
अना ओे पढ़ाई लिखाइ चलैए
हँ हँ
अच्छा देखियऔ एक्जाम ठ्जाम कि नहि
कथी
एकग्जाम देलियै कि नहि एको बेर
नहि आब ट्वेल्थ के बाद
ट्वेल्थ के बाद
हूं एकग्जाम मे शायद बी टेक करैके सोचे छि आहा
हँ ओ त
तैके डिग्री रहना हुनका टाइम मे बहुत जादा भेल्युअल छै
आंय
नै तऽ जॉबो नहि मिलै छै बहुत बढ़ियां बढ़िया आदमी के
हँ चले छै
अच्छा चल जेतैय
और कहियो ओर ह आओर खाना पीना भऽ गेल ने
आ भऽ गेलै
औं
ओना उच्चैठ के पास त हम घूमे ला सेहो आबैत रहैत छी ओए से आगाँ हमर नानी गाँव सेहो छै
अच्छा कत कोन गांव
हां जीरो नन्दीपई चौक सब के साइड मे कतौ तू पढ़ै छै कि हँ ओम्हरे
अच्छा एखन त और कहियौ
आओर सब बढ़िया
और मिथिला मे अहाँ कतए कतए गेल छी कतय कतय घुमल छी
मिथिला मे एखन फिलहाल मे लगभग सबटा मंदिर
मतलब मधुबनी मे जे पड़ै ये लगभग सबटा मंदिर घुमि लेने छी ओना
अच्छा मिथिला हाट गेल छी की नै
हँ हँ सोलह तारीख मिथिला आट गेल छलहुँ दू तीन बेर गेल छलहुँ किछु दिन पहिनेहो गेल छलहुँ दू तीन दिन पहिने मतलब
अच्छा
कियेकी हमर एगो भाय के आई टी आई के एग्जाम छेलै
हँ
प्राइवेट कॉलेज मधुबनियें से कऽ रहल छै तऽ ओकर इक्जाम छै तऽ दियाबै लए मिथिला हाटसँ आगु कनी
हँ उम्हर पड़ै छै एग्जाम
हँ डिप्लोमा औ पोलिटेक्निक डप्लोमा ई सब कॉलेज छै ने गवर्नमेंट कॉलेज उम्हरे
हँ हँ उम्हर परै छै एग्जाम एना
हँ तैं
उंम्म और जनकपुर
जनकपुर तऽ दू बेर गेलहुँ हें फेर जाएब अगिला महीना सोचि रहल छी
अच्छा
अगिला महिना जनकपुर नै मतलब नेपाल घूमेैके सोंचि रहल छियै
अच्छा ठिके अछि
एना नहि तऽ हम बिहार नहि रहै छलौं बिहार एखन एके साल सँ रहै छी असाम रहै छेलौं गोआहाटी
अच्छा हँ गोआहाटी
हूंम्म
ओतयसँ पढ़ाइ तढ़ाइ करै छेलियै
हँ टेंथ ओतेसँ कम्प्लीट भेले हमर
अच्छा
ताहि दुआरे फेर एखन एक साल सँ रहि रहल छियै आओर एक साल रहैके ये
ई जे एप छै अहाँ कहियासँ चला रहल छियै कहियासँ यूज कऽ रहल छियै
साइद काल्हि परसू सँ लॉगिन केलियै
अच्छा
हमरा तऽ बु हम तऽ नहि करै छे लियै हम एनाहिते फेक के लेल यूज कऽ के देखैले तऽ देखलियै आओर सिखलियै नहि तऽ हमरा यकीन नहि होइ छलै किछो मे
हँ तऽ किछु अच्छा मतलब भेलै कि नहि फायदा
सब कहि रहल छै शनिवार के पैसा आबै छै पेमेंट आबै छै की आबै छै नहि पता
शनिवारके पेमेन्ट आबै छै
हँ क्यो क्यो जे पहिले से यूज कऽ रहल छैथ से सब कहलैथ अ
अच्छा तऽ ई मतलब कतेक तैयो पेमेंट आबैत छै से
किछु नहि मतलब ई नहि पता कहलक ये शनिवार के आबै छै एगो कहलक ये जे मतलब जतेक अहाँ मतलब केने रहबै
मतलब सारा मतलब एक वीक के जोड़ि क मतलब ओहि दिन आबै छै शनिवारके है ने
हँ
हँ
अच्छा एखन तक अहाँके कैगो मतलब कम्प्लीट भेले
साइद दोसर या तेसर तऽ छैे साइद
छा
भोर स सुतल रहि अखने उठबै खेलियै तैयार
हमहु उएह सुनलियै कि पूरा मतलब जोड़ कऽ मतलब आबै छैय एक वीक मे
हूं
ह जेना हम जेना हम अहाँके कॉल केलहुँ हेँ तऽ मतलब हमरा सए रुपैआ अगर अहाँ जेना रिसीव केलियेय तऽ आँहां के अस्सि रुप
अस्सी रुपया हम उहे
हँ ह हमहु उहे से मतलब अथी केलियै बहुत सारा आदमीे एबो केलिय य।
ऐलैया से पता य?
हँ बहुत सारा मतलब जेना बात केने छलियै हमे सब पहिले सोनी झाँ तऽ ओ कहे छलख ह जे मतलब आयल छलै या हुनकर आयल रहै। ओकर
हमर एगो भयसँ बात भेला अपन मतलब आयुष झा नामसँ
हँ
ओ कहलक ह हम तऽ एहिमे ना एलियैग हमरा बारे मे दू तीन गोटा डिटेलो देलकै हम चिन्हैत छथिन गोहाटी के थ्रू आर हम चिन्ते नहि छी किनको एगो अर्चू नाम क कियो छथिन से
ओ
आर हम नहि चिन्है छीह सब आर एगो सोनी ठाकुर ओ साइद गोहा किये रहै छथिन।
हँ बहुत आदमी छलै पहिमे ओ पले आयल छलै हुनकर मतलब छओ हजार की किछु मतलब आबि जाय छै एक वीक मे
समथिंग तऽ फिफ्टी परसेंट आदमी तऽ हमरे घर के छैय लागय मतलब हमरे फैमिली सब मे तऽ जुड़ल।
हँ बहुत सारा आदमी छैय।
अहाँ के ग्रुप मे मतलब जह कोन व्हट्सप के ग्रुप मे छियै?
इहे वाला पर जे पर अहाँके केलहु हं कॉल हम अथी वाला पर।
एहि पर तऽ एखन सतरे आदमी छैय।
हँ तऽ इएह वला मे छैय बहुत सा आदमी छैय। धीरे धीरे सब जुड़ धीरे धीरे जुड़ रहल छैय।
सत्तर आदमी तऽ हमरा लागि पचास आदमी हमर म जान पहिचान के छैय।
ओ
आओर कहियौ अपना बारेमे बतबियौ।
अपना बारे मे बताये तऽ देलहुँ जे की कऽ रहल छैय आगे की छैय?
ओ
आओर तऽ किछु होय वला छैय ने एखन हमरा सबके।
ओ अहाँ कॉल उम्हरसँ कट नहि करबै बारह मिनट भेलाके बाद खुदे कटि जाइ छैय कॉल।
ठीक छैय।
दस मिनट भऽ गेल अछि बारह मिनट भेलाके बाद खुदे कॉल कटि जायत।
ओ
हुं हमरो नहि पता छला एते किछ हम मतलब भाभी यूज केलखिन हँ तऽ ओएह बतेेलै तऽ सबटा चीज।
कि
हमर भाबू
की छैथ?
आओर कहे छथिन रीशु झा क क।
ओ
ओ तऽ मतलब हमर भाभी भेलखिन अपन। हँ तऽ वैह यूज केलखिन ह त बतेलैथ ह।
गेट खोलहि न गे हेलो
हँ हेलो एक मिनट आओर रहि गेल
हेंह
ओ
भऽ गेलै एक मिनट
एक मिनट और रहि गेलैये एगारह भऽ गेलेै एक मिनट आओर
अहाँ कटबै फोन फेर ककरो आबि जाइ छै
ऐं
एक गोटा राखै छथिन एक गोटा के आबि जाइ छै
ओ वएह छै एहिमे तऽ उएह छैे पूरा दिन अहाँके के तीन दिन मे कम्प्लीट करय के रहैत छै तीसटा कम से कम आदमी के
तीसटा मतलब तीन दिन मे तीसटा तऽ मतलब एक दिन मे दस मिनट कऽ के भऽ गेल दसटा तऽ ऐं एक घण्टा चालीस मिनट मतलब मतलब दू घण्टा कऽ कऽ परडे देबय पड़तै ने
हँ पर डे दू घंटा देबए पड़ै छै
हूंम्म
एहिमे तऽ बहुत सारा नेटवर्क प्रॉब्लम छै ने बहुत साराके आबैत छै फोन मतलब अथी भऽ जाइत छै
एना आब देखियौ अइके डिटेल निकालै छी एप की केना छै हमहुँ एल छियै कनि आब सर्च कऽ क
हँ
एना बहुत सारा छै बहुते आदमी छै ने
ऐं
एना बहुते आदमी छै एहिपर देखलियै डाउनलोडिंग बहुत छै एप के
बहुत आदमी